हँ कह कहु राधे राधे।
राधे राधे प्रणाम।
हँ फेर चलि एलहुँ ने हम।
हमबी आइब गलौ कहलहु हमही करै छी।
नय नय नीके बात छै। नीके बात छै आबि गेलहुँ। नहि नहि भेलए बाँकी सभके भऽ गेल हमर नहि भेलए आब होइया। तऽ कहलहु हेँ जे ई दुनू काज एके संगे कऽ लै छी।
ह ह।
हमा अपनासभके तऽ अपना लेल टाइम नहि नै रहैय छै।
हँ अपना सबके टाइम निकालऽ पड़ै छै।
हँ एहीमे फेर निकालय पड़ै छै फेर तऽ काजो छै ने आरो दोसरो। अहाँके भऽ गेल खाना पीना की?
हँ हमर भऽ गेल बौआ सब खेलक हमरा आलू नहि छला।
हँ ओ अहाँके तऽ आइ व्रते छला ने।
हँ हँ।
हँ बर्तन साफ सब भऽ गेल।
हँ सब भऽ गेल हमरा।
हमरा अखन लोको नहि ने यइ तऽ दूटा बच्चा आ हम अपने छी। तऽ बर्तन कम निकलैया। ई नहि छथिन दिल्लीमे छथिन आ प ता नै आब कते दिन लागतैन और दिल्ली मे।
हू हूं। से तऽ छै, अहाँके टास्क कम्प्लीट भऽ, गेलै।
नहि कहाँ भेलै य अभी लास्ट छलैएा एकटा आओर। आब एकर बाद देखै छियै, आओर टास्क भेटैया कि की कॉल करैके।
भेटबे करत इएह भेटत।
पांच के बाद फेर भेटल पाचटा एकर बाद फेर भऽ सकइऐ पाँच गोर ओर भेटा।
हँ -हँ -हँ। हँ अहिना भेटत।
जकि सैकेंड जे कहने सेकें्ड जाबे पूरा नहिते ताब साथ कॉलिंगे के भेटत।
भऽ सकैत छै, कतेक सेकेण्ड कहने रहथिन न।
एक से अस्सी मिनट।
हू एखन नहि भेल ह अपना सबके हमरो नहि भेला एखन।
आ फोन बारह मिनट जहन एगारह बारह मिनट होइ छै, कि अपने आप डिस्कनेक्ट भ जाय छै।
अपने आब हँ- हँ- हँ तऽ, भएए जाइ छै। फेर सुबह उठू तऽ, फेर उएह कहानी। जे फेर जिनका जे काम से अपन करू।
आ। ह -ह ई लोक कखनो काल के मोन मे आइब जाइया जे येह लोग फोन करे लए क। अखन सब परेशान हय ग्रुप मे हमरा फोन करू तऽ, हमरा फोन।
हमरा फोन करू हँ।
आ इएह लोक फ्री रह छै, नइ कोनो काज रहै छलये ची की स्व्थे अनुसार हमी। किहेत घिचरहि स्वाथे पर आई गप कऽ रहल छी,
अगर नहि बुझै छियै, अगर दूगो रुपया के किनको। अगर इनकम छई, तऽ लोको ओ काज किया नइ करतै, ओना तऽ भरि दिन आब जिनका ड्यूटी छनि, ऑफिस छनि तिनकर बाद छोड़िक के, जे हाउस वाइफ छ तऽ कान मे लगे नहि रहैत, छयत हमसभ अपने आ किनको ने किनकोसँ तऽ, बात करिते रहै छी।
हँ
एहिसँ बढ़िआँ एहिमे लगलासँ ई अइ जे चलू ककरो गलत बात नइ मतलब ककरो चुगली चपाटी या ककरो निन्दा खिस्सा नहि होइए अपन अपना बारेमे लोग बात करैए बहुत नीक बात
हँ अमे ई भेटल जे हँ नया - नया सहेली सब भेटल रेहा। अथी सब बातचीत केलहु जान पहचान बढ़ल सब स
हँ नीको लगैत छै,
हँ
की केला स की केना हेते।
नय तऽ, अहाँ कतऽ, हम कतऽ, एहिना बातचीत भऽ रहल छै।
हँ। लेकिन जतेक सब जिनका, सभसँ गप्प केलियनि हँ, से सभ अपनासभ के सब बुझाइ छऐथ जे सब चिन्हने जानल छथ। जेना लोक
हँ - हँ एखो एकटा फोन केने छलखिन ह ओ स कहलक हमरा एकोरती नै किनको सॅं बुझेएल ए जे मतलब कियो अनजान छथिन लगैये कते दिन से चिन्है जानै छियै हम कहलियै हमरो सेएह लागि रहल अइ जे किनको एहन टीले ने आबि रहल छै। पहिल बेर चिन्ह रहल छथिन।
नै नै। बढ़ियां लागि रहल छै गप्प कऽ कऽ क।
हँ हँ।
तऽ बृहस्पति दिन कऽ तऽ अनून तऽ चूड़ा दही या रोटी भुजिया किछ तऽ खाइत हेबइ न राति
हँ त चूड़ा खेलौ हें।
हँ अपना लेए करहोमे चूल्हा गेस पोछि पाछि कऽ बड़ आसकैत
बड़ आसकैत होइ छै। चूड़े तूड़े खा लै छियै बेसी काल बेरो लागल छलै अइ बीच मे तऽ चूड़े खा लै छी।
हूँ हमरो सबके रहैये अनूना बला तऽ येएह काज करै छी। सस्ता सुन्दर और टिकाउ छै।
टिकाउ छै खाइयो मे नीक लागै छै।
आ पेट मे अपन रहत तऽ कनि फुलैत रहत चूड़ा।
हँ जबसे हमरा ननैद पठा देने छथिन अम्मट सब से कनि दऽ दै छियै फुलै ले तऽ और कनी नीक लागैत रहै छै खाइमे।
हँ हँ। नै नै ठीके अइ कि बढ़ियां अइ। तऽ फेर सुइत कखन रहै छियै? कि एइमे लागल रहै छी?
नै हम सुति रहै छियै आब जखन नीन्द आबि गेल हम सुति रहलहुँ।
हँ हँ हमहूँ सुइत रहै छी।
आब कनी काल बाद तऽ हसबैंड जी फोन करता हुनका सँ बात करबनि आ सुइत रहबै।
हँ। कि करतै लोक आब तऽ नै होइ छै ने फेर घरो
आ। नै से हमरा एते इ कहै छथिन जते काल अहाँ सब सँ गप्प करै छियै हमरा सॅं गप करू हम अहाँके पाइ दै छी।
हँ हूं।
हम कहलियै नै चाही अहां बला पाइ अलग सँ एडवांस मे जोइड़ लेब हम।
ओ तऽ भेटबे करतै अहाँ देब तैयो नै देब तैयो आबऽ क तऽ अतै छै। हँ। ओ तऽ अत्तै एतै। एगो अपन अपने सँ कमेलौं ओकर एगो अलग रु रुतबा रहै छै हँ।
अपन स्कुलो मे कर सैलरी दैए तऽ मोन खुश भऽ जाइये अपन कमायल पाइ अपन मेहनतक पाइ आएल ए।
हँ हँ। ओकर तुलने नै छै कथु सँ अपन कमाई सँ। अपन कमाई भेनाइ बहुत जरूरी छै।
हूँ।
पता नै आब अइमे केना की होइये।
आब बादे मे बुझबै एखन तऽ फिलहाल टास्केे कम्प्लीट कऽ रहल छी।
हँ अखन टास्के भेट रहल अइ। पांच - पांच टा कऽ के बढ़ल जाइये पांच - पांच टा।
बरहल जाइये पाँच - पाँच टा के। ई हमर पाँच टा ई पाँचम छलै त आब एकर बाद देखैत छियै आब फेर पाँचटा भेटैए।
हँ हँ भेटत फेर।
आ त कटा कम्पलीट भबै।
हम तऽ दू बेर कम्प्लीट कऽ कऽ देलियै तऽ फेर हमरो भेटल हए पन्द्रह टा ए। एक बेर पाँचटा फर पाँचटा फर पाँचटा।
ह तन तऽ हमो सगे भेटब कर छलै।
हँ।
काल्हिवला टास्क हमरा आइ कम्प्लीट भेलै लेकिन आइ जे भेटलँ आइय कम्प्लीट भऽ गेल पाँचगो।
ह।
ई अबै छै जेना कल छै अबैत छै सेहो काउंटींग होइ छै।
ओ हो आबहोवला होइ छै काउंटिंग।
हँ आबैवलाके अस्सीके अस्सी रुपैआके भेटै छै। वीडियो मे देखने छलियै या।
हँ हमरा। भेल की जे जे करैत छियै ने तहीमे खददैत छै।
नहि हमरा तऽ बेसी आबैयएवलामे काउंटिंग भग गेलै छै।
ओ। तहन तऽ ठीके छै।
कल करर छै कल।
हू।
कॉल करू त अहके ज जााददा भेटैत छै अहाँ सए रुपैआ के भेटैत छै आ जे सामने से कॉल केलक प असी रुपैआ के भेटै छै। आब जहन भेटत तहने बुझबै जे केना की छै नहि छै। वीडियो में तब सह देखलियै।
हँ हँ सएह हेतै तहहन।
हँ
हम तऽ सभकेँ धुनि सवार छै फोन करऽके।
हँ हर कम करू।
हू-हू ह के छै।
जाने लागि रहल छै नीके लागि रहल छै सबसँ बातचीत करेमे। हँ-हँ आ भेटा नहि भेटा अलग बात छै।
आ ओ अपन एगो अलग बात छै आर सभसँ बड़का बात की छै जे ककरोसँ किनकोसँ बात कयेलाके बाद कोनो तरहक टेन्शन नहि छै सबसँ बड़का बात से छै अगर अहाँ फोन किनको करू आ टेंशन भऽ जाइ छै अपने लोककेँ किछु तऽ बहुत टेंशन मे लुक रहोइय।
हँ एतऽ से बात नहि छै एतऽ ककरो से बात करू तऽ अपन मूड फ्री भऽ जाइ छै। ंशनसँ दूर रहू हम दोसर बात जे दिमाग मे नहि एत हेत जे ई टास्क कम्प्लीट करा के हिनका से बात कर हुनका फोन लगाउ हुनका बात करू।
ओ जादा नीक छै ने।
हँ
ई तऽ ज्यादा नीक भेलै ने।
ई बहुत ज जााददा नीकु भेलै।
किनकोसँ कोनो अथी नहि सिखबा सिख शिकाइत नहि आरामसँ फोन करू बात करू टेंशन फ्री भऽ कऽ
हूँ।
आर खो टेंशन फ्री रहनाइ वर्षा कनि भेल आ लेकिन फेर ओ गर्मी जगा देलक हँ भऽ कऽ।
अच्छा।
साँझमे भेल छला। फेर हेबे करत रातिमे कहीँ।
इम्हेरे नहि भऽ रहल छै मेघ तऽ लागल छलै लेकिन नहि भेलै ।
इम्हरो मेघ लागल अइ बहुत। आब देखु कहीं रातिमे हयैत कि की?
आ उम्हर ई चीज बढ़ियां छीये उम्हर वर्षा लगातार होइत रहय
हू हँ होइत रहै छै। तैं तऽ कहैत नहि छै आशाम के ने पाइनि के ठीक छै ने लड़की के ठीक छै।
ह आसामी भाषा सिखलौ की नहि ओतऽ।
हँ हम तऽ बजै छी।
हँ हमहूँ सब बाजै छी। कते लोकके तऽ विश्वासे नहि होइत रहै जे हमस बिहारसँ छी।
हँ होइते छै कि।
हुं कते लोक कहतै हे अहाँसभ झूठ बाजै छी अहाँसभ ऐतुके छी हम कहल एतऽ रहल छी तय आसामी सिखनेे छी नहि तऽ नहि।
एतऽ के कते आसामी शो छै या कते लोक छथिन एहन एत के तऽ पुछ छथिन जे जे तू बंगाली छै कि मारवाड़ी छै। ह्म शंखा चूड़ी रहत तऽ कहत बंगाली के नाम जादा, हुं। ओना कतबौ आसामीस बाजू बिहारीके एगो टोन रहै छै तऽ ओहिसँ पता ओकरासभके साइड चलि जाइ छै।
चैल जाइ छै हँ एबे तऽ आसामिस लैंग्वेज सेहो देने छै।
एहिमे लेकिन हमरा आसामीस पढ़ऽ नहि अबैया हम बाजि सकैत छी।
हम कनि मनी पढ़ि ले छी बा बाइज त लै छी पूरा कनि मनी पढ़ि लै छी।
कियाक तऽ हमरा पढ़ल एहि दुआरे नहि होए जे हमरा आसामीस पढ़ने नहि छी।
हँ। तऽ पढ़ने हमहूँ कहाँ छियै तऽ आब बाजैत बाजैत आशामी सभके बीचमे रहैत रहैत आब कनि मनी ई नहि कहब जे प्रॉपर पढ़ लै छी जेना हिन्दींगसभ पढ़ि लै छी तेना नहि होइत रहैया।
हमरा घरमे ओ पढ़ियओ लै छथिन पेपरो न्यूजो पेपरसब पढ़ै छथिन मगर हमरा नहि होइया। बच्चो सब संस्कृते लेने रहै इसकुलमे ऑप्शन रहै।
हँ।
तऽ संस्कृत लेने रहै तहि दुआरे बच्चो फाइव तक रहै जे लेबहे पड़तै तब फाइव तक तऽ क ट सिखेलकै।
हँ।
हुं ताहिके बाद अहाँके
हमर भैया सब के आबि जाय छै परह लेकिन हमरा ओतेक नहि अबैत रहैया त हमरा दिक्कत भऽ जाइया। पैढ़ लै छी।
हम कोनो कोनो शब्द पढ़ि लेब लेकिन ओना नहि हमरा ओ पढ़य नहि अबैया। या हमरा अ आ अ आ खाली अबैए बुझैत छियै। आब कऽ जे ओसब लिखैत छै, त अन्दाजाँ स बुझि जाइ छियै जे ई कऽ हय।
क लिख के हँ- हँ- हँ
हँ लेकिन कोनो-कोनो शब्द बुझै छि, लेकिन नहि ओना नहि हमरा अबै यैं करऽ।
पूरा नहि पढ़य अबैए बढ़ियां सँ, हँ बाजि सकै छी बढ़ियां सँ कोनो दिक्कत नहि यए।
हँ
लेकिन ओतय जे आसामीस लैंग्वेज जे करितियै, तऽ फेर आसामीसे मे बात करऽ पड़ि ते आसामीसे मे अबतै न सबचीज।
हँ तहन सब चीज आसामी, तहन आसाम लोकसे बात करू।
तऽ तहन दिक्कत भऽ जयतै न।
हँ
हूं तखन हम अपने नहि पईढ़ पइबतीयै। त हम कि करियै हूं- वैह बात छै, अओर सब बताउ।
अओर सब ठीक अए।
और सब ठीक अय ना हँऽ